हेलो, हँ की हाल छै।
ठीक अइ, तू बताबै अपन।
ठीक छै, हमरो बढ़ियां छै। आर कहु तहन की सब होइ छै?
किछ नै होय छै, हइये एखन भात चढ़ेलू हे।
कथी चढ़ेलीयै?
भात।
भात आ साग।
नाश्ता भऽ गेलै?
हँ नाश्ता भऽ गेलै।
आइ हमरा ओतऽ बनतै अरबी, एक दिन जे तू हमरा कहने छेलेहे गैय, जे केना बनाबै छै? तऽ ओकर नीक बनै छै।
हाँ, ह- ह।
केना बनेने रही से?
मम्मी तऽ सैरसो धऽ कऽ बनाबै छै। अरबी, ओहो दै कहियो गरमो मसल्ला दऽ कऽ बनाबै छै।
आ ओय में दही जे पड़ै छै न।
दही मोन छै तऽ लोक देलक नै मोन रहल तऽ नै देलक, कहै के अर्थ इ छै जे ओतऽ ओ हमरा आमील वला जे मम्मी बनबै छै तऽ बड़ नीक रहै खट्टा-खट्टा।
अच्छा।
हम कहने रहियै बौआ के अनै लै, नै अनने
मम्मी कहलकै हमरा नै नीक लगैये, हम नै
अच्छा।
अच्छा।
पहिले हमहूँ नै खैइये, मुँहो नै लियै, मम्मी के बड नीक लगै। ही-ही। मम्मी के बड नीक लगै, पर घर में कियो नै खाइ छलै, मम्मी प कहियो पप्पा के कहै तऽ आइन दै छलै, पप्प। पो नै खाइ छलखिन। आ हमहूँ सब मुँह नै लियै, पर ऐय बीच में मम्मी कहलकै न तऽ ओ आइन देलकै। तऽ बौआ तऽ नहिये खाइ छलै, लेकिन हम खेलियै तऽ हमरा बड़ नीक लाइग गेल। पहिले नै नीक लगे, हमरा याद ऐय जे हमरा पहिले नै नीक लगैत रहे। लेकिन आब हमरा नीक लैग गेल।
तऽ मम्मी कहै छै तखन हम नै बनेब तऽ पप्पा कहै छथिन, कोनो बात नै दिक्षा बना देतै। हँ अहन बनेलियै नै हमरा मम्मी बुझाइया अपने गेलै बनबै लै।
ओ।
त आय छेलैइये भोज वला तरकारी सब, कैल चाची गेल रहथिन नऽ तऽ ओतऽ सऽ एल छै। सिन्दुरहार।
अच्छा ह कहने जे रही रैत मे।
अच्छा।
और सब? खेनाय नै मम्मीये बनेतै कहलक जे तू बना लीहें लेकिन अपने चैल गेलै बनबऽ ले।
अच्छा।
बनेते है।
और और सब। और सब बनेनाय सुनेनाय भ गेलै।
हूँ। आर कही।
और सब तऽ ठीके छैय वएह एखने फोन कहलखिन जे बेेर करै छी। तऽ हुनका संगे इएह भऽ गेलै त हम कहलियै छोड़ दियौ जो पूछै छी पूछल रहबे करै।
आब अपना सब लै चैलेंज रहै छैय जे हुनका पेमेंट आइब जाइन।
हँ सही मे। जै आदमी के बढ़ेने रहै छीए तै आदमी के पेमेंट आबे के टेंशन हम तीन आदमी के बढ़ेने छियै।
हँ तऽ गई हुनकर सबके टाॅस्क एलैन।
। बच्चा सब के हँ ओ करै तऽ छेलै ह पूर आइब गेल पता नैय रिमझिम बला। हम कहलियै उषा दीदी के बतादी जल्दी से मैसेज क दही। आ की करै जाय छै दिन दुनू गोर नैय पता की करै जाय हमरा त कहलक आइब गेल तऽ बुझलियै जे। नैय एल हेतै त मैर के नै देत तऽ बच्चा सब। सेना ओते थि नैय करै छैय अपन बुझलकै जे कऽ लेब आ तेै के बाद आब उतैर। बस नै दै जाय छैय अपन नैय हेतेै तऽ अपने बुझते हमरा की हम त।
अच्छा ओनाही आ कनी मनी विश्वास भेल। राजे पेमेंट एबेटा करतै चाहे लेट।
हँ से सही बात छैय फोन वला पेमेंट आबये जेतै आ और आगाँ अपन लोक। नहिये करते बुझले बात छैय दोसर आदमी थोड़ी इ सब काज करतेै।
हँ।
हम दऽ देतै दऽ दै छै तऽ उऽ दऽ देबक चाही जाबे तक। पेर सही सलामत छैय।
हँ। देखि आ।
हम कहलियै देखियौ हमरा एखन तक तऽ एल ए हम कहलियै हुनका देखलियौ हमरा। एखन तक तऽ एल एऽ आब एहने किछ ऐप मे भऽ जेते तऽ नैय एऽत ओने। कैह सकै छी लेकिन एऽत उम्मीद तऽ। हँ हम कहलियै देखियौ। हूँ की भेलौ दीदी।
हूं।
कही ने।
मुकुल -मुकुल दीदी काज करथिन आरो आगा से।
कोन बला काज। रिकोर्डिंग वला हँ वयह मे एतै तहन न ओकरा मे एबे नैय करै छैय। नै ओहि लए ओकरा मोन खौझेल छैय। लेकिन हम जे कहलियै ने जे हमरा सबटा। रिजेक्ट भऽ गेल आ ओ मधुबनी वाली जे रहौ के छौ सेहो। कहलकै जे हमरा सबटा रिजेक्ट भऽ गेल तऽ आब ओकरा कहै छैय जहन तोरा सब। रिजेक्ट भऽ गेलौ तऽ हमरा घर मे तऽ और हल्ला होइत रहै छैय। हम तऽ कतबो किछु करबै तऽ हमर त रिजेक्टे हेऽत। त पता नहि की करतै लेकिन ओ सत्रह बेर पूछेतो ओहीसभ दुआरे रहै छै ने। आब ओकरा हम फोन कऽ के कहबै ओकरा होइ छै कि जे हमरा। कहबे नहि करैए, अथी नहि करैए, काल्हिसँ ओकरा हम अथी नहि। केलियै काल्हि ओ दिन फोन केलकै साँझमेना तऽ हम नहि देखलियै सा। फोन लगने रहि, हेडफोन फोनमे लागल रहै ने, तऽ रिंग जोरसँ नहि भेल रहै, नहि सुनलियै।
ह।
मैसेज केयने रहियै फेर ओकरा हम मैसेज, तहन नहि देखलियै, काज करऽ लगलियै। साँझ मैं फोन केलिए चाची द्वारा तहन फोन ल
अच्छा।
आ कहलो हो गेलै तऽ हम कस त नहि देखना स। नहि देख देख पहिले हिन हम नहि कहै तऽरा तोराास पुनाहे नहि छियौ।
तोरो टास्क येलो जल्दी हमरो बहुत उगताई होग चा
हँँ हाँ से हमरे छियै।
बुझालिये
हँ, हमरा पर ई आबि जाय, ओकरा सभ परो आबि जाय। अपन दुटा चारिटा कारके डालेट रहते येते ता येते नहि एतेै नहि एतै कि काल फे ई तरहते आशा जे भऽ सकैया। जेना हमरा दू टा अथी भऽ गेल एक्सेप्ट भऽ गेल।
ह।
हमरा एक सौ छब्बीस रुपैआ प्रोसेसमे चलि गेल।
चलअब तर पेमेंट कहिआत।
हँ खाली बरहल जाइ छै। भने ओ कते बढ़लियै-बढ़लियै तऽ एके रहती, लेकिन जाए छै जा दही तऽ। ता कहियों ना कहियो दैए देत से बात ओर ओणहियो इ वाला पेमेंट एको बेर नहि अलैयै त। कोल जालए।
आनील त ह ओकी बन्दल। फोन बलाे बाद लेकिन हेतो सायद एक तो शायद।
ई फोन वाला के तऽ हम जल्दी-जल्दी मारि लै छी, फोन वाला मे नहि परेशानी केलखिन। बुझलकै जे पहिल बेर छै, एकरा सबके नीकसँ दियै। शुरुआतमे तऽ दू हफ्तामे दू बेरके देलकै, हम जे शुरू कयने रहियै तऽ।
अच्छा गए हम ता बुझी जे आइ शुरू केलियै, आइये भोरमे घुसि गेलै हमरा एहि।
हँ तोरा ता सेह भेल रहो हाँ
जे हमरा कहना रहियो पचासी रुपआ अलै। एक दिन प तऽ वएह छलैए ओही बृहस्पति दिन शुरू केलियै फर। दिन तरह कहलियौ।
आ हमरा भेल तेसर दिन की कह छै अथी भऽ गेल प्रोसेसमे चलि गेलै चार दिनैसा आब गेलै फेर तेसर दिन। चार दिन प आब गेल ताहिके बादेर। पेमेन्टन गेल प्रोसेसमे तऽ फर चार पाँच दिन लागि गेलैएकि ओ अीऐप जे प्रॉब्लम रहै भऽ गेल।
कोहि कहल।
अहुबर वला नहि लै अहरवला रुकल छै काएल तक दतै कही साइन छै।
हँ हँ काल काल साइन छै पिछला बेर साइन के आइल छेले
आ सदा उी मतलब सालनी वला जे छै से खोसल छै।
आ अच्छा।
हम कहल बुझ हेटार। ठीक छै भेज देब भेजलक देखलियै नहि ठीके फसल छैकरा।
हैया हमहुँ आइ जोड़लियै या दू तीन टा के आंय?
अरबा
कथी नै अरबा भात बनै छै उसना नै नीक लागै छै ककरो।
नै हमहुं मम्मी सं सैह पुछलिअइया कोन एहेन चावल रहै छै।
अच्छा।
हमरो सबके अरबे नीक लगैया, उसना नै नीक लगैया। एक दू दिन कहियो काल बनि जाइ छै त मोन घोर भ जाइया।
मोट मोट जे होइ छै गे भात।
हु बड असर्द्ध। हमरा ऊसना नीके नै लगैया एको रती, हमरा अरबा केहनो नीक लागि जैत पर उसना बाप रौ बा। ओते गैस बनैया जै पर की तैयो हमरा ओ अरबा अरबे खैब। गैस हमरा अनलिमिटेड बनैया से बात जहन बन लगैया तहन त हम परेशाने रहै छी दस-दस दिन तक लगातार।
गरम पानि नै पियै छी? गरम पानि अहाँ डेली
गरम पानि कि हम की नै करै छियै से पुछही। गैस के लेल हम की नै करै छी। यै हँ हम जमाइन करबै। खेेलौं। दबाइ त छैहे परमानेंट सफगोल रोज भोर मे पीबै छियै। धात्री एखन खाइ छियै। मने की नै करै छीयै से बुझीयौ। गैस ओना हमरा गैस के बड प्रौब्लम अइ।
हमरा जे बनके रहै छै त बिना किछ खेनहो बनि जाइ छै। से होइ छै। कोनोै हम हैवी चीज नहियो खेने रहै छिअइ तहियो भ भ जाइ छै आ ओएह पर कखनो जे नै रह त ओना के त किछ खाइयो रहबौ त नै ओतेक बुझेतौ जे आराम स पचि जेतौ मने कहै के त एकटा दवाइ खा ले। पचि गेल आ कखनो काल एहन भ जेतौ दर्द सब उठैया त फेर ईनो जा क हम पिबै छियै कनिक एक रती, हम एक पैकेट अखन नै पिबै छियै। तहन जा क हमरा ओ दर्द कनी कम होइया।
हमरा गैस बहुत बनैया, ई सब प्रॉब्लम रहैया।
ह आओर कहु तहन?
आओर सब चलिए रहल छै इएह सब, आइ भोर सं वैह तरगने कनी उठलियै लेट सं मने पानि भरिके सुति गेल रहियै उठलियै कनी न
अच्छा।
आब कहियो लगातार जेना होइ छै। बाद मे कतबो सुतै छै ओ नींद नै होइ छै राति ते बला नींद कज भैल्यू रहै छै।
सही बात, रातिमे नीद पूरा नै हेतौ त दिनमे नै भ सकै छौ।
हँ लेकिन बिना सुतने रहलो ने जाइ छै सुतलियै त, कहियो काल त नै नींद होइ छै। जेना एक दू दिन बिलकुले नींन्दे नै भे ओ रातिक हमरा एहने भ जाएत जे किछ कहै के लेल नै हम रातिए क सुतब। लेकिन फेर भोरमे चारि बजे उठ के अइ, ई थोड़े ऐ जे नै उठ
बात तऽ छै एकटा बात छै जे अगर ग्यारह बजे स ल क पाँच बजे तक सुति जेबही त नींद एते फ्रेश मतलब माथा फ्रेश रहतौ भोरमे।
हँ।
हमरा संगे ई बहुत नीक होइये। आ जहिया लेट भेलो बारहसँ ऊपर टपलौ
हुँ हमरा साथ नै न होइ छैय।
हँ से छौ लेट कनि सुतय छी तब छौ। सबेरे सुत नीद नय आबैत रहय छैय बाद हमरा अपने आदत लाइग गेल अइछ बारह बाइज गेल चाइये पीयब। ह। मम्मी कहैत रहय छैय फोन राख सुत फोन राख सुत।
हम जे भोरे उठै छलौं त तरू लगइए लेने रहै छी तहन नहाइ छी।
अच्छा।
जो अपन चैन स सुतल रहब।
ही ही काल्हो राइतमे सुतलियै साढ़े बारह बजे मम्मी बिगड़ै छलै फोन राख, फोन राख। की
और कह तोहर टास्क एलौआ।
टास्क कहाँ भोरमे दूटा एल छलैया फेर तयके बाद नय चेक केलियैए।
अच्छा हम एकोटा अथी केबे नै केलियैए भोर स इम्हरे छियै। अखनो कनि देर नहिए करबै जाइ छी माथ धोइ ले नहा त लेने छियै कनि माथ धोइ छै। रोउद हटतै तहने माथ धोबै बड़ रौद छैय बीचेमे। फालतूमे जहन माथे धोबऽ क त कनि लेटे स धोब नहा- सुना त हम लेनहे छी।
सही बात।
गै दीक्षा।
ह।
अथी इ कनि हमरा पता क क अपना ओतऽ स कहबें कि कहय छैय सावन वला सोम कहिया स शुरू होइ छैय सकरांइत बला।
अच्छा सकरांइत बला। सोम त ओना मम्मी सब कहलकै हेते अगला सोम स सोमवारी हेतै इ वला जे त ओ कहिया छैय।
बीस तारीख बला स। हाँ मम्मीके हमर कनी अथी गलती भ गेलै। त देखियौ।
अच्छा सकरांइत त काइल छलैये ने।
हँ आइ की काइल पता नै अय कहिया छलै हँ त सेह हम कहलियै कनि पता करतै इ मतलब सियोर छैय ने बीस तारीखके हेतै। अच्छा ठीक छैय तहन उपास करै छी तू।
अतेक दिन स नय करय छलियो अइबेर करबो।
अयबेर करबीही।
करबै अय बेर।
पूजा करै ल जेबही।
चलबो चलीहें।